ह
कालंदि हेलो
हँ हँ हेलो की हाल चाल
की हाल सब ठीकठाक आवाज अबैया ठीकसँ ने
हँ हँ आवाज ठीकसँ आबै कनि लेकिन झकझक कऽ रहलए
अच् छा देखौ त हुं ठीक छै न
हल्का सा तऽ आबि रहल ह नॉइज कनि अय पाछू से किछ
चले छै खाली चकलेट आनय छी
ओ अच्छा अच्छा अच्छा हमरा तरफसँ ठीक है नॉइज साउंड ठीक है हँ और सब ठीक छै अहाँ सबके
हँ सब ठीक ठाक अ फाबन शुरू भ गेलै की आ कि
हं पाबैन ते अहां के की कहे छै सावन सावन अखन आबे वला
हँ एखन तऽ सावनेके पहिने हेतै सोमबारी सावन के सोमबारी मधुश्रामनी
हँ मधुश्रावणी अहाँ करै छीयै की सावन के
सावन तऽ सोम केल सोबटा तऽ नहि सकरेत एक हिसाबे जेना केलहुँ तऽ एकटा कऽ लेलहुँ दूटा कऽ लेलहुँ आ मधुश्रावणी मे तऽ आखरीनवला दिन अनोना खाली करैत छियै
अच्छा अच्छा अचछा हँ तऽ बधुश्रावणी वला त अपना सब त जखन विवाह भेल छलै तखने पूजने छलिये ना आब
हँ तखने पुजने छै तखने होइ छै प पन्द्रह दिन तक करैत रहू
तऽ की सब ओहिमे करै छलियै अहाँ
ओहिमे तऽ गौड़री के पूजा होइ छनि ने गौड़री के पूजा होइ छनि ओकर बाद बहुत रास नाग नागिन ओहिमे विषहरा के पूजा होइ छनि पा पात पर लिखल जाइ छै आ तकर बाद ओ फूल जे पात पर जे पूजा होइ छै लिख के से पन्द्रह दिन सबटा चीज फूल तूल उठायल नहि जाइ छै निर्वाल सब ओहिना रखले रहै छै एके बेर मे आ आखिरी दिन मे सबटा सन्दूरदान होइ छै ई सब बहुत रास चीज सब जेना बनल हल तल से सब चढ़ायल तरह के बहुतरास सभटा अहिबाती सभके सोहागिन सबके बजाओल जाइ छन हुनकासभकेँ खुआयल जाइ छनि सेसभ
हम हमू पुजने छी जेना अहाँ बतेबै ते हम पुछलहुँ तेना
हँ तनिएे अन्तर रहैत छै जेना अहाँ पन्द्रहो दिन परसँ करौना केने हयब
हँ पंन्द्रह दिन अनुना केने छलहुं आ जेना अहाँ कहलियै ओहे फूल फूल जे अथी आनय छै फूल लोढ़ि क पन्द्रह दिन
हँ हं हमरा सभ मे पंन्द्रह दिन नहि करायल गेल छैे भरिसक पहिल और आखिरी में करायल गेल छैे
अच्छ ओ अच्छ अच्छा नहि तऽ हमरा सभके अ अहाँ के की कहे छै पन्द्रहो दिन करायल गेल छै बाकी तऽ अनुना अहु केने हेबे पन्द्रह दिन तक
नइ पंन्द्रह दिन तक नहि लगातार वाला न केने रहे
अच्छा अच्छा बुझि गेलहुँ बुझि गेलहुँ तऽ अहाँसभ की करै छलियै जेना अथी भोरे पूजा क के तय के बाद एक बेर खाइ छलै ह खाइत हेबै हँ हँ तऽ फूल लोढ़य लए जाइसँ पहिलहो तऽ खाइत हेबय एकबेर सूर्य अथी अथी नहि अयला के बाद अहाँ के जहन
हँ एल हँ हँ हँ सबगोटे मिलके गेलहुँं ओठाम त गाममे तऽ बहुत गोटे भ जाइ छल कि नहि तब एहिठाम लेकिन हमरा तऽ एहिठाम दिल्लीमे ओते रास नहि रहय कोई लोक संगगमे रहे वाला त सास जेना जेना कहै छलेथ हे आखरी दिनमे पहिल दिनमे लोक सब आलखिन हेँ
हँ हँ हँ आब ओहन नहि रहि गेलै ह ने आब कहाँ देखै छियै आब ओते रहितो नहि छै जेना हमहु सब फूलोढ़े लए जाइ छी छलियै तऽ पहिले जेना हमर बहिन सबके भेल छै पैघ बहिन सबके तखन देखने छल अहाँके अथि तहि वक्त लोक बहुत छलखिन लेकिन आब हमरासभके वक्त कहाँ छलए एक्का दुक्का लोक छलए जे पबनैती छलखिन से छलखिन आ बकी अहाँके हुनकर मम्मी आ या बहीन रहली भाय रहल
हँ आखरी दिन में पहिल दिन मे कोई आयल छलथिन बध करी जका पवनैत जकाँ जे होइ छै बना बता दै छले एना एना करु एना एना
हं हं हं बुझि गेलौं हं विधकरी ज क बुझि ज‌इयौ जे अहां के कथो कराबय छै
हँ की सभ करा ई सब कलिय ऐना ऐना कथा होइत छै मेन कथा लिअ तऽ पहिल आखरी दिन तऽ ओ पढ़ि देने छलखिन केना बाँाकी दिन अपने पढ़ि लै छलहुँ हँ सएह छलै
तऽ हमरो से अहाँ के पंन्द्रह दिन तक अथी की कहे छै कथा उएह कहे छलखिन एकटा छल
ह भोर साँझ साँझ दियऔ कथा दियऔ पढ़ु सुनू सएहसभ होइ छै आ तकर बाद
अथी की कहे छै अथी पन्द्रह तरह के साड़ी पहिर पूरा अथि दुलहन जेकाँ बुझियो की
तैयार तैयार भऽ क हँ मेहदी लगाउ ई करू पयर रंगु लहठी लाठी ठी तऽ पहिरते छै से सब करू
मगर लोक अपन सजि धज कऽ ओएहा त छै पन्द्रह दिन हँ से मेन त है सिधुदान ह आथी ई पैर जथी कयल जाय अहाँके की कहल छै ओकरा अथी नहि पैरो दागल जाइ छै ने की कहै छै ओकरा
टेमी ह तऽ टेमी दागनाय वाल हमरासब के सब नहि होइ छै तहि दुआरे हमरा सब ई सब हमरा सब दरभंगा जिला मे दिसका हमसभ छियै न
हँ हँ
तऽ ओहि सभ दिस नहि हमरा सभके से सब नहि से तिमी तिमी दागे वालला से सब नहि होइ छै सिन्दूरदान हो छै छै ई सब होइ छै ह
मी मधुबनी के छियै हमस तऽ ओतऽ अहाँकेँ कि कहै छै अथी टेमी तेमी अथि होइया अहाँके दागल जाइया त हमरो सभके लेकिन आब ओहन नय मने कि बेसी इ नहि कि जड़ले पर धऽ दै छथिन्ह आब तऽ छुएलखिन हँ हमर मौसी छलखिन बिधकरी तऽ ओ बस कि केलखिन मिझा देलखिन हे अथ दी दिया अथी के तेमी के त छुआ देलखिन आ पहिले हम देखने छी यहा हमर सबकेँ मौसी केँ बड़की मौसी केँ बेटी सभके बाप रे बाप सही मे फोका कऽ दै छलखिन्ह कि जते फोका हेएत ओते पति प्रेम करै छै।
ई नहि हेबाक चाही ई सभ ओत नहिं हेबाक चाही ई गलत छै ने गलत छै और ओत एते खराब लगै छै ने सभक सामने कनिय के अहाँ साड़ी पूरा उठा देलियै है आ ओइ सभ छै ओइठाम फोटोग्राफर बर छै ई सभ छै आ ओहिठाम की त ओ पूरा आंखि बंद क क देल जाय एकगोटा केँ देखने रहियैन आंखि बंद कऽ देय छै आ पानक पात लऽ केँ दीप जरा के हँ से सभ ह हमर पप्पा तऽ ई सब नइ
पता अय आब धीरे धीरे हमरा लागय य सब किछ
नहि हेबाक चाही हँ हेबाक व त कलर कनिये मना कऽ देते लड़किये मना करऽ लड़क मना कऽ देतै जे नहि कर करतै लड़किये ने नहि जबे नाके सेह नऽ एगोटा छलखिन हे पिछला बेर देखने रहियन औ लड़की के बियाह भेलनि ने तऽ बियाह के बाद हुनका अमेरिका जाया केछलेन पहले अमेरिके मे रहै छलखीन हिनको जेबाक छलनि अमेरिका लड़कियो बेंगलोर में काज करे छली है ते सा पूजे ले एले अइ ठाम दिल्ली मे ओ लड़की तत्ते अथी तमसा गेले जो एकदम से बाजऽ लगलखिन मम्मीयैय एको बेर हमरा ट अथी करायब त देख लेबै हम कहि दै छी तै पर माएओ कहि छलखिन्ह नहि करायब नहि करायब नहि करब यै अहाँ किया अथी करय छी
क्यो नै आइ काल्ह पताय अथि की कहे छैय ईबेन अहाँ के नैहरो में के या फेर ससुरालो में नहि करत केओ सासुरो में।
नहि नहि इ सब बेकार बात छै हँ आब ओत प मानि लेलक आबऽ पूजो पाठ कहाँ कोइते अथी करै जाइत छै सएह छै ने कहाँ टाइमो के आइ कल्हि
मेन बात छै कि आइ काल्ह लोग पढ़ लिख पढ़ लि छै नौकरी करै छै फुरसत नहि होय छै ब
फुुरसत नहि होइ छै सएह ने कहलियनि कि जे बरसाइत में पुजेबै लेकिन नहि क केना करतै ओ त चलि जेतै ने ओतऽ जेना हेतय अपने क लेतै नहिं करतै जे करतै सेन ठीके गप्प छै समय ओतेक नहि ने रहै छै
पूजा जे होइया अपना सभमे तऽ हमहूँ पहिल वर्षा तऽ अपने केलियै कि कहाँ केओ छलखिन
हँ से होइते छै नहि सम्भव होइत रहैत छै ने सभ बेर अहाँ जाउ रूल छै सब
आ हँ मेन छै जे आइ कालि देखियौ सब अथिी की कहै छै अथी पढ़ल लिखल छै रीजन उएह छै आओर किछु
कहाँ वहय ने आइ के पहिने छलै बियाह हो तकर बाद बियाह से पहिनहिए से गौड़ी पूजा करू तऽ रोजे करू गौरी पूजा आब कहाँ होइ छै गौड़ पूजा काएल जाइ छैन्ह हँ गौरी पूजा काएल जाइ छनि एक तुषारी पूजा से होइ छलै हे साँझ पूजा से होइ छलै है कहाँ कोइ अपने होगा छै जे बा बाप रे छोटे छै तो साड़ी पे ज भोरे अन्हारे उठ के हमर एकटा सगी छलथि हे ओ ओ सहेली कऽ होइ छलनि हऽ बाप रे भोरे चार पाँच बजे से भोर उठ के नहा के ठंडा रहे जा रहे ओ पहिर के साड़ी ताड़ी पहिर के ओ पूजा करे ले हुनका बैसायल जाय छलनि हे आ कि तऽ ओ तूसारी पुस तऽ बर एहन भेटतै ई हेते ई हेतै सभ ओहिना भेलै
किस्मत में लिखल रहय छै आदमी के भेटय ओतबा छै बाकी हँ लेकिन इएहा कहियौ कि अपन सभके एकटा परम्प पराजयस
परम्परा रहे
हँ आ ई कहियौ कि अहि लकऽ एकटा अथि की कहै छै त्योहारे जका बुझियौ लोक
त्योहारे जका मतलब किछु ने किछु होयबाक चाही समय समय कखनो किछु छै आइ ई छै ओहि ला किछो तऽ ओह ओहि स एकटा जुड़ाव होइत रहै छलै न सबके एक दोसरा संगे जुड़ल रहै छलै सएह छलै आब काल्हि तऽ सभ बदलि गेलैए सएह छै लेकिन जे छै कनी मनी जे बचल छै ओहिसँ तऽ संस्कृति तऽ एना आगू बढ़तै नै से छै ने एकदमसँ सभकिछु आ जेना आइ काल्हि तऽ हमरसभके बच्चा ईसभ चीज देखबे ने
हँ नहि नहि बिलकुल बिलकुल देखियौ जरूरी छै पता अय बुझेनाइ जरूरी छै हँ कि अपन सबकें इ प्रथा छै
छियै बरसाइत की छियै ओ सभ तऽ बुझबे नय करतै एगो हम है हमसब बरसाइत पूजे ल जाउ तऽ बच्चा सब पूछत अच्छा किया बर कपड़ क पूजा करै लए जाइ छी तऽ से छै तय में जाइया से बतबै छियै जे एना एना होइ छै त किया होइ छै क हम होइ छै एना कथा छै एना कय जाइ छै त किया करै छी हम करै कि अछि से नहि पता बस केने सबके देखलियनि हँ हमरो माँ करै छलथि तऽ हुनको माँ करैत हेथिन तऽ हमरो करायल गेल तऽ हमहुँ कऽ रहल छी से छै तऽ अपना सिखते छै तऽ सएह होै छै मानही त खाली की पहिने एकटा कि कहबय ओकरा एंगेजमेंट जे कहबय एकटा ओ। जे किछ ने किछु होइत रहला से ने जेना महिला सभ के सेहो एकटा जी हू मे एकटा किछटा सजेसन तैयार होयके कि नव कपड़ा पहिरे के तैयार होय के एकटा
नै बिल्कुल आब ओ मौका चाहबो न करी देखियऔ आदमी अप अपना आपके हँ मोन लगबय लै की करतै एहि सबमे लागल रहतै एहि बहाने तऽ खुशी रहैया मोनमे इ ई त्यहार ह एते देखियो जेना अ सावन सावन कहे छीियै तऽ सावन मे कते एक्साइटेड हेबे क बाप प्रयाबह अथि हरियर। हरियर चूड़ी कीन ले छी हरि सारी कीन ले छी नीक लागै छै मेहदी लगा ले छी
एखन हा
हाँ के पाइन ताइन होबऽ लागत भोले नाथ के पुजा होइछैन तकर बाद अहाँकेँ अथि ओ तो होइए छ चौरचन होइए तऽ चौरचनो
हँ तीज के बाद ह तीजे तीज हर अपन सब के हरतालिका तीज जे होइ छै ओकर अगले दिन चौचनो होइ छै कते बेर दुनू एके सङ्गे जाय छै जेना चौठ पड़ि गेल सांझ तक
हँ हँ तऽ बहुत लोक तीजो करय छथिन आ बहुत लोक देखबाती चौड़चन करता
हँ मोर के देखियौ तऽ देखियौ
ह तऽ हमरास उम्हर सासूर चौड़चने देखलियै तीज नै करै छथिन
हँ सेहो बहुत देखने छी बहु तीज बाद मे बहुत गोटा करऽ लगलखिन्ह पहिने बहुत गोटा नहि करय छलखिन्ह
नै करै छलखिन आब तीजवला आबि गेलै ह नै तऽ पहिले अहाँकेँ चौरच
हे यै अपना गणेश चतुर्थी केँ
हँ हँ नहि ऐ सेे तऽ अहाँ ठीके कहलियै गणेश चतुर्थी हमूँसभ करैत छी तैं तऽ अहाँ सही
हँ आब तऽ कते हमहुँ सब करै छी हमरो घर सब घर मे होइया लेकिन की हमर सौस कर छ छथिन हुनका बड श्रद्धा छनि त ओ गणेशजी कहेन बड लडू तडडू चढ़ाक के आई गणेश चतुर्थी कहिया छिये जेना तीज छै त ओकरे बुझि जाय छै अगे दिन छै
हँ बिलकुल ओहि दिन पड़े छै ने जय दिन अहाँ चतुर्थी रहै ने तऽहि दिन तऽ होइय अथ चौरचन तहि दिन होयऽ आ मेन हुनके स्टोरी छै न चौरचन वाला जे कहानी छै से हुनके पड़े ने गणेशजी जे चन्द्रमा के अथि कहि दै छथिन चन्द्रमा जे छथिन गणेश जी के चिढ़ा दै छथिन तऽ गणेश जी जे छथिन से तऽ तमसा जाइ छथिन बुझलियै तऽ ताहि दुआरे हुनका श्राप द दय छथिन कि हुनकर मुह के देख कऽ कि कैसा मुँह केहन मुँह अय अहाँ के अ अहाँके अहाँ ने आदमी जकाँ लागे छी आ न अहाँ की कहे छै जानवर जकाँ दुनू के अहाँ मिक्स छी तऽ ताहि पर ओ तमसा कऽ हुनका श्राप दैत छथि एहि दिन जे अहाँके बिना किछु ले लेने िन फल तल लेने देख तऽ ओकरो मुंह ह तऽ ओकरो मुंह मे दाग भ जेते तही सबहक त तइ दुआरे लोग फल ल क
फल ल के ल गोर लगे छै ह कहे छै चंद्रमा के ओ दिन खाली हाथ देख थिन तऽ कलंक लगै छै हँ पहिले खाली हाथ नहि देब हँ हँ सीके कहलीऐै
तऽ की कहे छै तब बुझलियै तऽ हम हमहुँ सब अहाँ के अथी कहे छै घर लेने छी छलो न त भगवान कहने छले गणेश जी के तइ दुआरे हमसब गणेश जी के मूर्ति बेसाबै छै ते कहलो आइ काल् हमू सब लगभग बुझियौ कि अहाँके जेना दुर्गा पूजा मे होय नवरात्रि मे नओ दिन नओ दिन के
अच्छा नओ दिन नहि एहिमे सुनने छियै जे को कोइ गोटा दूओ दिल अनै छथिन तीनो